हेलो बह की हाल चाल छै अहाँके सभ नीक छै
आओर बताउ अहाँके आगन मे तुलसी चौड़ा पे दीप जराबे देख लहो साँझ के बेर मे केहन शान्ति लगैत छै अहा के धार्मिक
धार्मिक नियम
ब् नीक ल
नीक लगै छै हाँ बहिन साँझमे दीप जरेबासँ घरमे सकारात्मक ऊर्जा आबै छै हमर माय कहैत छथिन जतय दीप जरैत छै ओतय अन्हार नहि टिकल कत छै अहाँके धार्मिक मान्यता परर विचार की विचार छै
हमरा लेल तऽ धर्म मान्य आस्था संस्कार आ जीवन जीवात तरीका छै मंदिर जाय पूजा करब ई सब मोन के शान्ति दैत छै मुदा कखनो कखनो लगत आछी जे लोग दिखावा बेसी करत अछि
क छी सत से कहलहु असली धर्म तऽ भीतरके बात छै गीता मे कृष्ण कहने छथिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम तो भक्ते पड़े छथि मने प्रेम से पात फूल फल जल चढ़बा चढ़ाबहु त तहो स्वीकार छैय मुदा मोनमे हम कार मत रहतसँ सोनाके धरि सेहो व्यर्थ
हँ बहिन मिथिला मे तऽ धार्मिक मान्यता घर घर में बसल छै मधुर श्रावणी को जागरा चोट चन्द्र छठि हर त्यौहारमे कोनो ने कोनो सन्देश छै
बिलकुल मधुश्रावणीमे नव विवाहल बहीनसभ पन्द्रह दिन धरि नाग देवताके पूजा करैत छै एकर अर्थ प्रकृतिके हर जीवके सम्मान प्रतिके दीर्घायु के कामना तऽ बहाना छी असली उद्देश्य तऽ अहिंसाके भाव जगाए पबै छी आ छठ हमरा तऽ छठ मे जे समर सरस्ता दिाइत छी से आर कतौ नहि घाट पर धनी गरीब राजा रंग सब सूर्य के अर्घ्य प्रकृति के प्रत्य्ष देवता के पू अच्छा हँ छठि तऽ लोक धर्म छी ने पुरोहितके जरूरत ने मन्त्रके बन्धन बाँसके सूप म माटी के दिया गंगाजल गरीबो कऽ सकैत छी ई मन नेता दे छैय जे भगवानके लेल भाव चाही पैसा नहि। बहिने एकटा बात पूछू मूर्ति पूजा के किएक विरोध हो होैत छैय। किछु लोक कहै छैय जे भगवान पत्थर मे नहि बसैत छथिन। देखू बहीन मूर्ति प्रतीक छैय। जेना तिरङ्गा कपड़ाके टुकड़ा नहि। देशके सम्मान छी तेहने मूर्ति पत्थर नहि भावके के केन्द्र छी बच्चाके क ख स सिखाय लेल चित्रना चाही। तहिना मनके एकाग्र करबा लेल मूर्ति।
हँ हमर बाबा कहैत रहती मूर्ति मे नही मूर्ति से ध्यान भगवान पर जाइत छैय। जेना खिड़की से आकाश देखैत छी। खिड़की आकाश नहि छी।
बहुत नीक उदाहर मिथिला मे त सलेस के पूजा होइ छैय दलित समाज के देवता बाँस के खाम्हमे फूल तेल चढ़बै छी ई मान्यता कहै छैय भगवानके लेल जाहि जाती पाती नहि।
हँ दीन भद्री के गीत मुसर समाज के कथा ओहि में राजा रानी से बेसी महत्व गरीबके सेवा के छैय? धर्म के असली रूप एही छैय।
मुदा बहिन कखनोँ कखनोँ धार्मिक मान्यताके नाम पर अन्धविश्वास चाह चलि जाइ छैय। कन्या के डाइन कहि के मारब बलि प्रथा दहेज ले आगि लगायब ई तऽ धर्म नहि अधर्म छी।
सत प्रतिशत बहीन। विद्यापति लिखने छथि जे धर्म से गहरा धरम मने जे धारण कराय योग्य से धर्म जे समाजके तौड़े उधर्म केना भऽ सकैत छै
ताहि लेल विवेक जरूरी शास्त्रमे लिखल छै प्रत्य्षनि अनुमानन शास्त्रेण च तिवेदन प्रमाणेन मन प्रत्यक्ष देखू अनुमान लगाऊ फेर शास्त्र के बात मानू आँखि मुदीके नाही।
बहिन उपवास व्रत के बारेमे की की कहब? किछु लोक कहैत छैय जे भूखल रहब से भगवान खुश होइत छथि।
उपवासके अर्थ खाली पेट काटब नहि छी। उप माने समीप। वास माने रहब भगवानके समीप रहब। पेट खाली रहत तऽ मोन चञ्चल नहि होयत। ध्यान लागत सङ्गहि शरीरके डिटॉक्स सेहो भऽ जायत। छैय
हँ छठमे छत्तीस घंटा निर्जला ब्रत् डॉक्टर कहैत छथि जे एक दिन के उपवास से शरीर के कोशीका स्वयं के मरम्मत
मरम्मत करैैत छैय।
हमर पुरखाके वैज्ञानिक दृष्टि छलै।
बिलकुल एकादशी पूर्णिमा अमावस्याक के व्रत ईसभ चन्द्रमा के गति से जुड़ल छै पूर्णिमा के समय समुद्रमे ज्वार शरीर से सेहो पानि के तत्व त बढ़ै छै
ह
दिन हल्का भोजन लाभदायक
बहिन तीर्थ यात्रा के महत्व की लोक लाखो रुपैआ खर्च कऽ क काशी वैष्णो देेवी जाइत छै बताउ केना महत्व छै तीर्थ यात्रा के
तीरथ के अर्थ तार इ तीर्थ जे तारी देय मुदा असली तीर्थ मन तीर्थ तऽ मान छी मान च्गा तऽ कठौतीमे गङ्गा तैयो यात्रासँ नीक सङगति नव जगहके ज्ञान पैदल चल चलबासँ स्वस्थ् ईसभ लाभ छै
मिथिलामे तऽ मिथिला मध्यम परिक्रम होइ छै ह जेना पन्द्रह दिन मे डेढ़ सओ कोस गाम -गाममे साधु सन लोक संस्कृतिके दर्शन करवाबै छथिन ई तऽ चलत फेरत विश्ववयविद्यालय छै ने
अहँ आ कोशी चौरासी कोश काशी परिक्रमा चौरासी कोश बर्ज परिक्रमा कर्मा चौरासी के संख्या चौरासी लाख योनि के प्रतीक माने जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्तिके कामना
आब नव पीढ़ी प्रश्न करैत अछि भगवान देखैत केइ केनाही छथिन पूजासँ नौकरी भेटायत की
ई प्रश्न उठब स्वाभाविक छै मुदा धर्म सौदा नहि छी जे दू ला दू टा लड्डू चढ़ेलहुँ आ नौकरी माँगलहु रहु धरम तऽ कर्तव्य सिखाबैत छै गीता गीतामे क्रम नेग बाधिकास्ते मां फलेशु कदाचन् कर्म करू फलके चिन्ता नहि
तखन भगवानके जरूरत की छै बताउ अहाँ
भगवान भयसँ नहि भरोसासँ जुड़ल छथिन जखन सभ रास्ता बन्द लगै छै तखन प्रार्थनाके शक्ति अबैत छै डॉक्टर ऑपरेशन करैत छथिन मुदा प्र परिवार के मंन्दिर मे दीप जराबैत अछि दुनू जगह अपन जरूरी पीबा
हँ हमर बेटाके नौकरी नाहि लागि रहल छल खूब मेहनत कयलक हम दुर्गा स्थानमे मन्नत मानलहुँ नौकरी भेटल तऽ मन्नत पूरी कयलहुँ मोनके शान्ति भेटल
इहे आस्था छी मुदा यदि नौकरी नहि भेटयतै तऽ के भगवानके दोष देतहु नहि ने तहिना सुखमे अहंकार नहि दुःखमे निराशा नहि ई सिखाबै छै धर्म
बहिन मिथिलामें कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता के पूजा होय छै एकर की रहस्य से छै बताउ तऽ हमरा आउर के तऽ
ई स्थानीय धर्म छी कुल देवता पूर्वजके स्मृति ग्राम देवता ग्रामके र छ स्थान देवता पोखरि इनार गाछीके देवता सन्देश अपन जड़ी ज सँ जुड़ल रहू प्रकृतिकेँ सम्मान करू
हँ हमर कुलदेवता राजा सलहेश छथि दलित राजा दु साध जाति के हम ब्राह्मण कुल के सब पूजैत छियै धर्म तऽ ज छै ने यए तऽ गंगा जमुना संस्कृति छै मिथिलामे मजार पर चादर चर् चादर चर्च मे मोमबत्ती सब चलैत छै रमजानमे हिन्दू से सबई होली मे मुसलमान सभ रंग
अपन धर्म के ग्रन्थ पढू मुदा दोसरके धर्म के निंदा नहि पते नै
आब तऽ धरमकेँ नाम पर झगड़ा होइत छै नेता सब वोट लेल लड़ाबैत छै
हँ धार्मिक काजमे दिखावा कम सेवा बेसी भंडारा मे गरीब के खाउ मंन्दिर के संग स्कूल अस्पताल बनाबू
तेसर बच्चा के प्रश्न पूछब दियौ हनुमान पहाड़ा के न पहा केना उठायनी
तऽ कहियौ शक्ति आ भक्तिसे असम्भव सम्भव होइत छै विज्ञान आ आस्था के विरोधमे नाही समन्वय
ठीक छै बहन अब दोसर फोन आबै छी हमर रौआ से बात ठीक छै त देख ले करब अहाँके तनिका देरीमे हँ ठीक छै चलू